हेलो
हेलो
हेलो
की हाल चाल की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँ केहन छियै
हमहूँ ठीक छियै की भऽ रहलैयए पढ़ाइ लिखाइ चलै छै हेलो हेलो हेलो
कहियो
आवाज नहि जाइ छौ हँ आब
नेटवर्क खराब भ गेलै हँ हँ आबै छै
ओ अच्छा पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छै
ठीक चलै छै
ठीक चलै छै बढ़िआँ चलि रहलैयए
ह बढ़िआ चलि रहल छै हँ अपन बतबही आर सब ठीक
हँ सब ठीक छै भविष्यके की सभ लक्ष्य निर्धारण केलियै यए से बताबू कनि
हँ जेना जेना कॉलेजके पढ़ाइ खतम भऽ रहले
हँ
कर छै
आ भविष्यके निर्धारण हँ भविष्यके लक्ष्य बहुत तरहसँ होइ छै जेनाकि विद्यार्थी के लग लक्ष्य होइ छै जे पहिले तऽ अपन जे एगो सही दिशा निर्धारण करब जे हमरा कोन तरफ जायके अइ
नहि पहिले ओकर हम रूपरेखा तैयार करब सही बात छै ने फेर अपन कार्यशक्तिके चिन्हब हेलो सुनाइयए
हँ सुनाइ सु नेटवर्क खराब है
नेटवर्क मे आबू
हँ हँ आज छै कहि
ह्म तऽ कार्यके रूप रेखा तऽ तैयार कर सही छै लक्ष्यके निर्धारण लेल नहि
की
पढ़ाई लिखाई मे लक्ष्य के निर्धारण होइ छै जे सबसँ पहिले तऽ फर एगो ढाँचा तै तखन जााकऽ हमर भविष्यके जे लक्ष्य छै से पूरा हेतै
जी जी बिलकुल
हँ आरो आरो तरहके छै अपन लोक निर्धारण करै छै लक्ष्य जेना स्वास्थ्य
ही ह
दबाइ अगर डॉक्टर देने अइ तऽ ओकर टाइम टेबुल समय निर्धारण करयके अइ सभचीज
जी
एहिपर की विचार अइ अहाँके
अपनर विचार तऽ इएह छै जे जेना अपन कृष्यके लऽ कऽ कनो सोचैत छियै अहाँके अपन सब चीज के ल जीवन के हरेक चीज के लऽ के एकदम अहाँके रहऽ पड़त तत्पर जे अपन पढ़ाइ लिखाइमे एकदम लागल रहियौ जाहिसँ अहाँके भविष्य बहुत नीक रहत आओर जेनाक अहाँ कहलियै कि डॉक्टर ई सब के बारे मे दर दवाई के बारे मे अहाँ अगर सजग रहब इहो सबमे अहाँके भविष्य मे कोनो कष्ट नहि हेलो
निर्धारण करैत छै जे हम भरि दिनमे एते एक्सरसाइज करब आ आरो आरो काम होइ छै ओहिसँ जुड़ल सेहो सभ होइत छै तऽ लक्ष्य जे त ओकरा लेल सफलता ओकर सफलता लेल समर्पण बहुत जरूरी छै नहि जे जेहि काज के अहाँ निर्धारण केलियै य ओहि काज लय अहाँ सम
जी
ठीक छै ने
हुँ समर्पण तऽ बहुत जरूरी होइ छै कोनो कारण
हँ तहन जाकऽ अहाँके
किछ भ नै सकैय छै
हाँ आओर बात छै जे भाग्योसँ बढ़िकऽ तऽ किछु होइ नहि छै लेकिन ओ ओकरा लेल मेहनत बहुत जरूरी छै
अच्छा
आओर कहियौ की कहै छैियै एहिके बारेमे अहाँ
ओ भाग्याय तऽ बहुत जरूरी छै लेकिन सब चीज भाग्य के भरोसे थोरे होय छै हमरा सबके अ लेल मेहनत करऽ पड़तेै अगर भविष्य के लेल जे लोग सजग रहै छै ओकरा हमेशा भेटबे करे छै सफलता भाग्य पर छोड़ सा तऽ नहि मिलते
हँ आब जेना छोट बच्चा जे होइ छै ओकरा अपन लक्ष्य के नहि पता रहै छै तऽ ओकरा माय बाप बुझबै छै जे अहाँके ई लक्ष्य अइ अहाँके ओकरा पूरा करू ओहिमे मेहनत करू लेकिन जब बच्चा वएह शयान भऽ जाइ छै तऽ ओकरा अपने आप अपन निर्धारण करय पड़ैत छै लक्ष्यके तहन ओ हँ आ ओ लक्ष्यके निर्धारण कयेलाके बाद ओकर रूपरेखा तैयार करू ओकरा सफलता लेल अहाँ समर्पित भऽ जाइए नाय मायो बाप के ओहिमें बहुत बड़का भूमिका का होइ छै लेकिन बच्चोके ओहिमे भूमिका
जी
बहुत जरूरी छै
होय छै ठीक
कर चाही नहि ह
जी बिलकुल
आरो कहियौ बूढ़ बुजुर्ग भी अपन लक्ष्य के निर्धारण करै छथिन ओहिके बारे मे
हँ ओ सब तऽ करबे करै छै हँ बूढ़ दुर्जुर्ग करबे करै छथिन हुनकर सभके लक्ष्य छै जे अपन अ स्वास्थ्य के एकदम ध्यान राखय के छै हुनका जेना दवाई सब छै ओहि सभ ल हमेशा सजग रहय के छै जुनक ल हय के छै समय पर
हँ अपन बुढ़ापा केना सही सँ बितै अहूपर ओ ध्यान दैत छथिन
नहि जेनााकि
जी
जवानिेसँ ओ अपना बुढ़ापा लेल किछु बचत करै छथिन जेकि हमरा बुढ़ापामे जा कऽ हमरा सहीसँ हमर बुढ़ापा बीतय ताहिके लेल ओ तखनेहिसँ बचत करनाइ शुरू कऽ दै छथिन ई भी तऽ एक भविष्य के निर्धारण भेलै लक्ष्य निर्धारण नहि
हू
हँ आ महिला वर्ग भी अपन लक्ष्य निर्धारण करै छथिन दिन भरिके
पहिला ब कर सब बच्चा सब बच्चा सबके तऽ यहाँ किछु न लक कर
हँ आब महिला वर्ग तऽ ई होइ छनि जेकि अपन भविष्यके जे हमरा भेल से भेल आ बच्चाके जे भविष्य निर्धारण अइ ओहिमे ओ जुटि जाइत छथिन ओहि छनि हुनका जे हमरास से बढ़िआँ भविष्य हमर बाल बच्चाे हुए ओ जादा फोक्स करै छथिन सही बात छै ने
अना ाय अपन अपन ्तखिन जे चाहैत रहन अ मेहनत करैत छथिन बाल बच्च ओी प्रापली
हूँ हँ ई बात छै हँ बात छै जे बच्चा जब स्कूलमे पहुँचै छथिन तऽ हुनका भविष्यके जे एगो बुनियाद ठाढ़ करऽमे हुनकर शिक्षकके भी बहुत बड़का भूमिका होइ छैन
जी शिक्षक सब बेसी भूमिका होइ छैन
हँ हुनका हुनकर शिक्षक भी हुनकर मार्गदर्शक होइ छथिन जाहिपर ओ चलि कऽ अपन भविष्यके बढ़िआँ से निर्वाहन करैत छथिन मतलब एक रूपरेखा तैयार करैत छथिन
तहन बच्चाभके भी बहुत परिश्रम करअ पड़ै छै
बच्चा सभके तऽ परिश्रम करहे पड़ै छै कैय ल कि बाकी जते लोग छथिन ओ सब हुनका एगो रास्ता देखा सकै छै बच्चा के चलअ अपने परै छै ओइ पर मेहनत करअ परै छै
हँ हँ सबसँ बड़का यैह चीज छै जे बच्चा के चलऽ अपने पड़ै छै ओकरा मेहनत खुद करऽ पड़ै छै अपनेसँ जहन उ तैयार कऽ लैऽ छै सभ ढंग के चीज तहन ओकरा लक्ष्य के प्राप्ति होइ छै सही बात छै ई आ आउरो छै जे एखन तते प्रतिस्पर्धा बढ़ि गेल छै जे भविष्य के निर्धारण तऽ लोक लक्ष्य साधि लेय छै लेकिन ह क्षेत्र क प्रतिस्पर्धा बढ़ि गेलै यऽ लोग एक दोसरा से आगे बढ़य चाहैत छै
पहुँच गेलै य बहुत लोकके केओ एहन कोनो पोस्ट होइ छै कोनो सबके वेहैय त अल प्रतिस्पर्दा नही एही लेल
एगो पद लेल देखे छिय जे कते उम्मीदवार लागल रहे छथिन एहि लऽ कऽ कनि भविष्यके अथी गड़बड़ा जाइ छै लोकके बच्चासभ मतलब व्यथित भऽ जाइत छथिन ई सुनि कऽ देखि कऽ जे भाय बहुत प्रतिस्पर्धा छै एहि क्षेत्रमे
कनिको के टेंशन लेबऽ वाला कोनो बात नहि छै कैयल की अगर देखल जाय तऽ फिर पर्दा होइ छै लेकिन अहाँ अपन अपन तरीका से मेहनत करबै तऽ
हँ
नौकरी देत अहाँके त अहाँ आहाँ अपन टेस्ट करबे
हेलो
हेलो
हँ तब दिशा दिशा निर्धारण भी बहुत जरूरी छै ई तऽ छै रूपरेखा तैयार करी ओकरा सही सँ ओकरा पूरा करी तखन जा कऽ सफलता भेटैत छै लोकके
हेलो
हँ कहियौ
दिशा निर्धारण सबसे बेसी जे छै अहांके लक्ष्य के कोनो दिशा नहि होइया काज
हू
ह ठीक छै त अहाँके बहुत दिक्कत हैत
हँ सही बात छै ई सब बात तऽ छैहे भविष्यके लेल बहुत लोकके कोशिश मेहनत करय पड़ै छै आ मेहनत के बिना सफलता नहि भेटैत छै
बिलकुल बिना मेहनत
हँ परिश्रम भी कहै छै सफलताके कुंजी होइ छै तऽ लोकके एहिपर बहुत ही